नमस्कार।
की हाल- चाल? हँ सब ठीक छै।
हँ, हँ हमहू ठीक छी।
अहाँ बताउ की हाल- चाल?
हँ, हमहू ठीक छी। आज हम एकटा विषय पर चर्चा कर चाहैत छी।
जी, बिलकुल।
आइ- कैल एक बात बार बार मनमे आबैत अछि जे केवल डिग्री लेल काफी अछि कि संगे किछु कौशल सिखनाइ सेहो जरूरी अछि?
जी। ई वास्तव मे सोचबाक विषय ऐ हम विचार मे ज्ञानो- अनुभव दुनू आवश्यक अछि। मुदा अनुभवक स्तन बहुत विशेष अछि।
हँ, कियेकि लोग डिग्री प्राप्त करिल लेला बादो नौकरी लेल संङ्घर्ष करैत दिखाइ छथि।
बिलकुल, उदहरण लेल जे केओ तैरबाक ऊपस छोटा पुस्तक पढ़ि ले तखनो, पानि मे उतरि गेने तेनाई न सीखि सकत।
काल्हि हम एकटा वीडियो देखलहुँ जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्यमे ओहि लोकक माँग बेसी हेत लगा जे लगातार सिखैके रहत।
जी, बिलकुल सही केले पैसा कमै ले जा सकैत अछि, अँ- सामान फेरसँ किनल जा सकैत अछि, मुदा बीतल समय कखनो वापस नै भेटैत अछि।
बिलकुल- बिलकुल। हमरा लगैत अछि जे इसकुल आ कॉलेजमे पढ़ाइ जरूरे अछि, मुदा वास्तविक जीवनक किछु कौशल सेहो सिखबाक चाही।
जी बिलकुल, कियेकि ज्ञान प्रतिभा अक्सर रहिते ऐछ जो आत्मविश्वास नहि त व्यक्ति अपना क्षमता केर पूरा उपयोग नहिं कर पबैत अछि।
हँ। हेलो
हलो-
हँ, ई बात ते एकदम सही अछि, तकनीकी आ कार्यशैली स-अतेक- जतेक स बदलि रहल छथि तऽ सिखनाइ कखनो बन्द नहिं होवत अछि।
जी, बिलकुल। ह सही केलिए, मुदा गलती से डर नहिं चाही एक ही गलती दोहपर नहिं दोहरैब, ई असली सीख होइत ऐछि।
बिलकुल- बिलकुल कियकि कं्पनी आ केवल प्रेरणा पात्र नहि बल्कि व्यक्तिगत वास्तविक क्षमता देखि सेहो अछि ।
जे क्हि हम एक लेख पढ़ैत छलहुँ जाहि मे लिखल छल जे व्यक्ति जतेक अपन आरामक क्षेत्रसँ बाहर निकलल अछि ओतेक ओकर आत्मविश्वास बढ़ैत अछि ।
बिलकुल- बिलकुल बचपने मे हम बहुत प्रश्न पूछैत छलहुँ जे धीरे धीरे बहुत लोग ई आदत छोड़ि दे छथि ।
जी बिलकुल सही कलियै जीवनक बहुत रास सीख एहन होइत अछि जे इसकुल अथवा महाविद्यालय जमे नहि पढ़ल जाइत । अछि
कली हम एक लेखमे पढ़लहुँ जे सफल लोकसभक पुस्तक पढ़बाक आदत पर बहुत जोर दैत अछि ।
जी बिलकुल, ई बिचार बास्तवमे बहुत गहरा छै। जीवनक जिम्मेदारी आखिरकार स्वयं व्यक्ति के उठबए पड़ैत छै।
हेलो
हेलो-उं
एकटा बात आरो अछि जे बहुत लोक असफलतासँ डरी जाइत छथि आ नया चीज सिखबाक प्रयास छोड़ि दैत छथि ।
जी बिलकुल हमरा लगैत छै जे अधिकांश सबक लोको साधारण शुरुआत करैत छथि मुदा हुनका सिखबाक इच्छा साधारण होइत ।
सही कलियौ जे व्यक्ति सिखबाक इच्छा जीवित रखत तऽ ओ धीरे धीरे अवश्य आगे बढ़त ।
जी बिलकुल । हमरा लगैत छै जे समयक महत्व महत्व विद्यार्थी क कर्मचारी व्यवसायी सभ लेल समामान्य रूपसँ आवश्यक अछि ।
सही कलियौ आजुक प्रतिस्पर्धा युग मे पढ़ाई आ कौशल दुनू संन्तुलन बहुत आवश्यक अछि कियाकि ज्ञान दिशा देैत अछि आ कौशल सफलता प्राप्त करबाक शक्ति प्रदान करैत अछि। ह ।
जी बिलकुल जो व्यक्ति अपना प्राथमिकता निर्धारित कर ले तऽ बहुत रास समस्या सत कमत होइ जाए ।
हँ विशेष रूपसँ साक्षात्कार मे व्यक्तिक सोचबाक तरीका आत्मविश्वास आ समस्या समाधान करबाक क्षमता देखल जाइत अछि।
काल्हि हम अपन पुरानी डायरी देखैत छलहुँ बहुस राय योजना बनौने छलहुँ मुदा किछु काज केवल आश्चल्य कारण पूरा नहि भए सकल ।
ई वास्तवमे एक महत्वपूर्ण सख अछि ज्ञान रहनाइ जरूरी अछि मुदा ज्ञान के प्रस्तुत करबाक कला सेहो आवश्यक चाही
हँ क्यि आलस व्यक्ति के धीरे- धीरे अपन लब्ज से दूर कर देैत अछि ।
एकटा बात आरो अछि जे बहुत विद्यार्थी सोचैत अछि जे पढ़ाई समाप्त भेला बाद सिखबाक प्रक्रिया सेहो समाप्त भए जाइत अछि ।
सही के लि जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रगति होइत रहत तो पैघ्य ल्त से प्राप्त कर ल जा सक छै ।
ई बात सुनी के प्रेरणा भेटैत अछि छोट -छोट सुधार समय -समयक सङग पैघ उपलब्धि मे बदलि जाइत अछि ।
जी बिलकुल । समय पालन व्यक्तित्व जिम्मेदारी व अनुशासन के दर्शबैत अछि ।
बिलकुल- बिलकुल बहुत लोको उत्साहसँ शुरुआत तऽ करैत छथि मुदा किछु दिन बाद छोड़ि दैत छथि ।
सही कहलिए । काल्हि हम रेलवे स्टेशन पर बैसल छलहुँ ओत एक वृद्ध व्यक्तिसँ बातचीत होइ गेल ।
ओ क कले छै तू ।
ओ कहिले छल जे जीवनमे बहुत रास चीज बदलैत रहैत अछि ।
सही केलियौ ।
मुदा समयक गति कखनो । नहि पत नहि त छीी ।
हेलो ।
हेलो ।